ह हेलो ह ठीक है अहाँके हाल चाल ठीक छै खुश रहू अपन सुनाउ हाल चाल ठीक छै
आइत राष्ट्रीय छुट् छी छै गाँधी जयन्ती अहाँके बधाई
हँ ज ज ज बआ आइ तऽ दू अक्टूबर छी महात्मा गाँधी के जन्मदिन पूरा देशमे छुट्टी रहल छै मुद्दा छुट्टीके मतलब खाली सुतल नहि छै
से तऽ ठीक कहलहुँ हमूँ औ आइ कॉलेज मे प्रभात फेरी मे गे छल गेम छलहु रघुपति राघव राजा राम गाब्ते पूरा टोल घुमलो
बहुत न गीत गाबै छै मन साफ होइ छै ब त मु तऽ बुझै छह गाँधीजीके असी नाम की छलै
हँ कका मोहन दास करमचद गाधी गुजरात के पोरम् ी सिक्टीन मे जन्म भेल छलनि
ह बिलकु ठीक आ ओकरा लोक बापू किए के छै
हँ आब तऽ पूरा देशके अपन परिवार बुझैत छलनि आ जेना बाप अपन बच्चाके देखभाल करै छै तहिना ओ देश के आजादी लेल गरीब दुखी लेल जीवन लगा द देलनी
स कर छै ह ई त पहिने पाडने छह अच्छा ई ब
अच्छा ई बता ग गाँधीजीके सबसँ पैघ हथियार किछ
अहिंसा आ सत्य काका ओ कहैत छल छलह आँख के बदला आँख लेब तऽ पूरा दुनिया अहँकार भऽ जायत
आ हमरा मन छी उन्नीस सए बयालिस मे भारत छोड़ो आंदोलन हमर बाबूजी ओहि मे भाग लेे छले आ पुलिस के चार्ज कैल कैर केऽ मुदा लोक हाथ नहि उठेलक बस करो या मरो कहचैल गेल छल
हँ अहाँके बाबू जी तऽ स्वतंत्रता सेनानी छलाह हमरा तऽ गर्व भऽ रहल छली
हँ बौआ एहि समय से त खादी पहिरब विदेशी समान के बहिष्कार करब ई सब आब आम बात छल गाँधी जी कहने छले कि खादी गरीब के रोटी से चरखा चला के सूत काटब ओकास से कपड़ा बनाउ जे पैसा देशेमे रहत
हमहु आई खादी के कुर्ता पहिनने छी काका देखु कॉलेज में सब के कहल गेल छलै
बहुत सुन्दर लगे छै आ देखा गाँधी जी के खाली नेता नहि छला ओ शिक्षक छलाह ओकर एगारह टा व्रत छले सत्य अहिंसा्त ब्र्मचर्य्रह शश्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन और सर्व धर्म समभाव और स्वदेशी समस्पर्श भावना
आस्पर्श भावना मानेछो छुआ छा छुआ छू तऽ मिठाइब वाला ना
ओ दलित भाय बहिन के हरजन नाम देलि कह नी भगवान के लोक खुद ओकर ट्टी साफ के लि आश्रम मे कतेक पैघ नेता एना करत
ह ई बात तऽ हमरा बहुत प्रभावशाली करे छै इहे समाज मे भेल भेदभाव अछि हम सभके गाँंधीजीसँ सीख लेबे के चाही
बिलकुल आर एकटा बात सादा जीवन उच्च विचार गाँधीजी के धोती देखब एकटा लाठी चश्मा मुदा विचार विचारमे पूरा दुनिया के बदल दै
हमरा एकटा शंका होइ आइ के जमानामे तऽ सब मोबाइल इंटरनेट तेज रफ्तार अहिंसा शक्त काज कोना करल चलत
बौआ सवाल बढ़िआ पूछला लेकिन देखा अहिंसा मान क कायर एकटा मार्ग नहि छै अहिंसा माने साहस गाल पर थप्पर खाके दोसर गाल आगू करब करबामे हिम्मत चाही आइेयो दुनियामे मार्टिन लुथर की मनसेन मंडेला गानधीके रास्ता पर चल के सफल भेला
हूं हमहुँ पढ़ने छी अमेरिकामे काल गोरा के लड़ाई गाँंधी के तरीकासँ जीतल गेल
तहिना तोरो कॉलेजमे झगड़ा ओहि एना तोड़ा काॅलेज मे झगड़ा होइ फेसबुक पर गाड़ी गलौज अहि ठाम तऽ अहिंसा प्रयोग कऽ सकैत छै गाली के जवाब गाली ने चुप्पी से या प्रेम से देबाह
बात अहंक सही की छिकाका मु कखनो कखनो लागे छै जे दुनिआ हमर कमजोर बुझत
से तऽ बाजै छै गाँधी जी के कमजोर न बूझ लेब अंग्रेज सरकार ओकरा सेडरैत छल क्य तऽ ओकरा अपने दबा सकैत छल लाठी से विचार केने आर मर जा सके छै
हम बुझि गेलुं गाधीजी के सतीक के प्रयोग किताब हमरा बहुत नीक लागल ओहिमे ओ अपन अपन गलतियो खोलिक लिखले लिखले ह छथि
तहिना तऽ ओ महाॅंत्मा तहिना तो महात्मा बनला महात्मा मने पैघाात पहुचे अपन गलती माने छै ओह पैघ होइ छै तहुू अपन डायरी मे रोज लिखा कि आइ क नीक कलहु की गलत
हम आइनेसँ शुरू करब गाँंधीजी के तीन बानर के सिद्धानत बुरा मत देखो बुरा मत मत सुनो बुरा मत बोलो एकर मतलब की जे
त मतलब ई ई नहि जे आंखी मुूँदी लेब एकर मतलब ई जे खराब चीज के अपन जीवन मे ज
आओर नीक किताब पढ़ब नीक लोक से संगत कर
मोबाइलमे तऽ पूरा दिन रील्स देखैत रहैत छी समय बर्बाद होइ छै
चरखा के जगह मोबाइल आ गेल मुदा चरखा समय बनाबैत छल आ मोबाइल समय खाइत छै दिनमे एक घण्टा मोबाइल बन्द किछु रचनात्मक कर पौधा लगाबऽ हॅं किताब र दादी के सेवा करू
आइ गाँधी जयन्ती के सङ्ग लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती भी छने
हँ बौआ एकके दिन दुनू महान पुरुष के जन्म छै आओर शास्त्री जी कहने छलाह कि जय जवान जय किसान गाँधी जी ग्राम स्वरा सपना देखने छला आ दुनू के रास्ता एके छल गरी
एक ठाम
हमर गाममे तऽ ई स्वच्छता अभियान चलैत सभ मिलना नहि आल साफ करैत प्लासटिक चुनैत इहो तऽ गाँधी ज के स्वच्छ भारत सपना छली
बिलकुल ओ कहै छला कि स्वच्छता तंत्रता से बेसी जरूरी छै जो ग्राम साफ रहत बिीमारी कम हेतै आर पढ़ाइमे मन लागत
हमरा एकटा बात कहब के अछि हमर कुछो दोस्त केे छै जे गाँधी जयन्ती गाँधीजी के देश के बंटवारा रोकोकि न सकला
गोआ इतिहास के समझब जरूरी छै गाँधी जी के आखिरी दम तक बँटवारा के विरोध केलने ओ अनशन पर बैठ क खेला आओर दंगा रुकबा लेल खाली ग अेल गोली खा के भी है राम कहणी ओकरा बाद देश मे शान्तति आयल ओ हिंसा नहि च छल
ओकरा एक गाल पर मार सा दूसरा आगू करवा बात मोन पड़ल
हँ ह आइ के दिन हमरा सबके प्रण लेबकके चाही क बता तो की प्रण लेबा
हँ हम प्राण लैत छी जे रोज एक घण्टा बिना मोबाइलके रहब एहि सप्ताह मे एक दिन श्रमदान करब कखनो झूठ न बजब पापा मम्मी के पेर दबा दे
छ बौआ हमहुँ पालने छी जे ग्राम के गामके बच्चोकेँ निःशुल्क पढ़ाइ जेना पहिनेके पढ़ाबै छलहुँ गाँधीजी कहने छला शिक्षा हो जे चरित्र बनाबै
चालू आइ दुनू गोटे मिलके बूढ़ी बर्ग बरगदिया के नीचे दीप जलाबी आवैष्णो नओ जन तो गाबी
गाँधीजी के बहुत प्रिय छल ने एकर अर्थ छै अश्लील वैष्णव आओ जे दोसर के पीड़ा बुझाइत छै बुझइ छै
अहाँके सङ्ग बातके मोन हकलू भए गेल छुट्टी सफल भए गेल
तऽ ठीक छै वाह हम रखै छी एकठो कॉल आबै छै हम फिर बादे गप करब
ठीक छै जय श्री राम